हेलो
हेलो
हेलो
हँ हेलो
हँ बोल
की ठीक छै ने हाल समाचार
हँ तोहर ठीक छौ
हमरो ठीक छै खाना पीना भऽ गेलै
हँ तोहर भऽ गेलौ खाना पीना
हँ हमरो भऽ गेलै कथी खेली हे
लिट्टी चोखा खेलियए हैं
ओ आइ लिट्टी बनले रहे
हँ तू कथी खेलहि है
हमरा इम्हर तऽ दालि भात सब्जी पापड़ तिलौरी घी धऽ कऽ
ओ पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छौ
पढ़ाइ लिखाइ सब ठीके चलैत छै तू अपन बतो
हमरो तऽ ठीके चलै छै अभी
हँ ओ तब आइ तऽ बिहार के राजकीय भोजन केलहि है
हँ
लिट्टी चोखा तऽ बिहार मे बहुत ज्यदा फेमस छै
हँ
हर बताही गर्मी छुट्टी सब खतम भ गेलै
हँ खतम भऽ गेलै
कहूँ गेलही रहै घुमे कि नहि
हँ गेलियै रहऽ उड़ीसा
ओ तऽ कहाँ कहाँ घूमली उड़ीसा मे
जगरनाथ मन्दिर लिंगराज मन्दिर और गेलियै रहऽ कही कहीं घूम पार्क ई सब
सब जगह के नाम बताही ने
जगन्नाथ मन्दिर लिंगराज मन्दिर कोणार्क मंदिर राम मंदिर इहे सब जगह गेलियै रहए
ओ तऽ सब जगहके बारे मे कनि कनी बताही हमरो जानकारी मिलते ओना हमहूँ कहियो जेबै तऽ हमहूँ घूमबै
समुद्रमे घुमलियै तऽ ओतऽ लगभग छ सात घंटा नहेलियै इहे सब केलियए
ओ ओतऽ पर भीड़ो रहौ जगन्नाथ पुरी मे चाहे मंदिर सबमे भीड़ो रहौ
हँ जगरनाथ पुरी मे बहुत भीड़ रहौ
ओ। आर कोनो जगहके बारेमे बताई जहाँ तो घुमली है।
लिगराजो मंदिरमे घुमलियै ओतौ ठीके रहै। व्यवस्था सभ फोन तोन नहि लऽ जाय दैत रहै अन्दर।
हँ।
यहे सभ भलाइ।
लिगराज मंन्दिरमे कोन भगवानके पूजा होइ छै?
लिगराज मंदिरमे भोला बाबाके पूजा होइ छै।
ओत पर शिवलिंग छै कि भगवानके अथी छै, मूर्ति बनायल छै पत्थरके।
शिवलिंग छै।
शिवलिंग।
हँ।
तऽ शिवलिंगके दर्शन भेलौ रहे कि नहि।
हँ, भेले रहए दर्शन।
ओ मंदिर सुनने छिये जे हम उड़ीसामे सभसे बड़का मंदिर छै उड़ीसाके सभ। सभसे बड़ा मन्दिर छै ओहै।
हँ, सभ बड़े रहै बहुत बड़ा रहै। पूरा पत्थर सँ बनल रहै लाल पत्थरसे
लाल पत्थरसे
हँ।
तब लाल पत्थरसे ओ मंदिरके केना बनायल गेल हेतै कोन तरह। जे डिजाइन कैल गेल हेतै।
हँ, सुनै छियै जे ओ अपनेसे निर्माण भऽ गेलै पूरा मंन्दिर रति।
मंन्दिरके निर्माण अपनेसे भेल छै, स्वयं उत्पन्न भेल छथिन भगवान।
हँ।
ओ एना तऽ बहुत जगह ई, केस भेले हे बहुत जगह भगवानसे मु प्रकट भेलखिन हँ।
हँ।
आ उड़ीसाके जगन्नाथ पुरीके बारेमे कथी सभ जनै छीयै।
जगरनाथ पुर मे ठीक। घुमलियए मंदिरके अन्दर नहि जा पेलियए रहे बाहरेसे देखके आ गेलियै।
किया मंदिरके अन्दर किया नहि गेलही।
बहुत भीड़ रहै ओतऽ। ओतऽ ओतऽ पूरा भीड़मे खड़ा रहतियै तऽ सात दिन तक अन्दरे नहि जा पेतियै रहे।
एते भीड़ रहै?
हँ।
तैयो तऽ आदमी कोशिश करै छै, कि कोनो रस्ता महे चलि जइये केनाहितो जा कऽ देख लियै। कते दूर जब आदमी चलि जेतै। बिहारसँ उड़िसा जा सकैत छै, आ उड़िसासँ जगन्नाथपुरीक मन्दिर जा सकैत छै। मंन्दिर तक जा कऽ आ लोक बिना दर्शन केने आज जेतय। कनिको तऽ लोकोग कोशिश करै छै, अन्दर जायके तऽ कोशिश नहि केलिय रहे।
बहुत कोशिश केलियै लेकिन नहि गेलियै।
त प्रशासनो ई सभ रहै की?
हँ, बहुत प्रशासन रहै।
ह, ह।
पैसा कहैत रहे पैसा पाँच हजार दहऽ आ सभके घुसाले अन्दर।
सभ जगह आब इहे सभ चलै छै। की कयल जा सकैत छै।
सभ जगहके आब इहे बात छै।
ओर कुछ कही तू कहीं गेली रहे कि नहि गर्मी छुट्टी मे?
हँ, हमहुँ गेलियै रहे घूमऽ लेल पटना। अपन बिहारेमे पूरे जते स्थल सभ होइ छौ, सभ जगह घूम कऽ। आ, गेलियौ।
कहाँ, कहाँ घुमल ही?
हम सभसँ पहिले गेलियौ पटनेमे छौ, गंगा। गंगामे पहिले। स्नान केलियए, ओहिके बाद ओते पर गाधी सेतु पुल छौ। बिहारके सभसे लम्बा पुल मानल गेले हे ओकरे।
हँ।
ओकर पूरे निरीक्षण केलियौ। आ ओहिके बाद गेलियौ पटनाके गोलघर। हँ, पटनाके गोलघरके पीछे। इतिहास कथी छै, से जनै छै?
नहि।
एकर बनाबयके पीछेके इतिहास नहि जनै छी।
धनाइ छियै जे ईमे अनाजके धेल जाइ छै।
अनाजके धयल जाइ छै, लेकिन किया धएल जाइ छै, से जनै छी।
हँ, जे कभी संकट एते अथि भारतमे। तऽ ओकर उपयोग कयल जाय जेतै, ओ से
नहि ई बात नहि छै, पहिलेके टाइममे आइ से बहुत साल पहले बिहारमे। जब बाढ़ अबैत रहे ने तऽ पूरे। बिहार डूब जाइत रहे, बाढ़से पूरे बिहारे डूब जाइत रहै। तब ओ टाइममे एगो राज। ज रहथिन ओ बहुत बड़का गुमबज बनबेलखिन अनाज राखऽ लेल जहिमे अंडार। अनाजके भंडार कयल जा सकै आ जब बाढ़ अबे चाहे। सुखार रहबे आदमीके खाना खाय ले नहि मिले तऽ उहेमें से निकाल निकाल। तऽ आदमी अपन जीवन यापन करैत रहै।
ह।
आ एगो आरो बात पता छौ गोलघरके बारेमे?
कथि।
गोलघर पर अगर कोनो ऊपर मे सभसे अंतिम सिरा पर चढ़ल जाइ छै, तऽ ओतसे पूरे पटना दिखाई देय छै। ए टू जेड जते भी पटनाके छै, दार्शनिक स्थल सभ चीज। एक एक गुमबज। सभ चीज दिखाई दे छै, पूरे पटना दिखा दे छै, गोलघर पर से।
ओ।
हू। आरो पटना कथि।
ओर कहाँ घुमलो?
आरो पटनामे गेलियो रहै ओतऽ। हँ, कथी कहै छौ, ओकरा पावापूरी जे छौ
हँ।
पावापुरी गेलियो रहे आ, आरो गेलियो रहे ओतऽ शेरशाहके मकबरा ईसभ सभ पूरे घूम कऽ एलियो।
हँ।
उजहा पर घटोत करचा ओकर लड़ाई भेलहु रहे भीमके।
हँ
ओकर अखाड़ा घूम केऽ एलियौ हे ओ अखाड़ा मे अभ अभियो ओ आदमी सब के खून लागले छै ओकर पूरे प्रमाण साक्ष्य मिलयते छै अभी तक के होत परसे
ओम
हूँ
राजगीरो गेली रहए कि
कथी
राजगीरो गेली रहए कि
हँ राजगीरो गेलियै रहए
तऽ ओकरो बारे मे कुछ बताही
राजगीर गेलियै तऽ सबसे पहिले तऽ देखलियो सात गो एक लाइन से कुण्ड बनायल आब तऽ ओ कुण्ड सब समाप्ते भ गेले ह एक तरह से नल टाइप के लागल छै सात गो छः गो नल टाइप के लागल छै एगो बहुत बड़का अथी तालाब टाइप के छैल
हँ
आ ओकरे बगल में जस्ट छह गो नल टाइप के लागल छै जेहिमे से गरम पानी निकलै छै एकदम खौलैत पानी बहुत गरम दूर से छुबी तऽ बझे तऽ बहुत गरम छै लेकिन जब अन्दर आदमी जाइ छै ने तऽ ठं्डा लगै छै उएह जल्द ओकरा ग गरम कुं्ड कहल गेल है एकर पीछे के रहस्य आइ तक केयो नहि जान पेले है जे ओकर पानि गरम किया होइ छै से
ओ
हँ
ओर कुछ कही
ओर ओते के ओते घुमलियो एगो शान्ति स्तूप रह पहाड़ पर पहाड़ ओ ओत पर गेलियो देखलियो उमे पैसा चिपकाबे वला रहौ ने चुम्बक रहै ने कुछो एगो बहुत बड़का बोर्ड टाइप के रहे ऊपर तो अपन इच्छााँंग क एगो सिक्का छिपका देती रहै तोर इच्छा पूरा भऽ जेतौ रहै
ओम
आ उएह पहाड़ पर एगो रहै क्रिश्चन के अथी मन्दिर
हूँ
सब जगह घूम क तब आ गेलीयो आराम से घर हेलो
हँ
आर तू पुरी के बारेमें ते ने जगन्नाथ पुरी त एते फेमस छै मन्दिर ऊ मंन्दिर के बारे मे तू सब चीज जनै छीही
जनै छियै कुछ कुछ अभी रथ यात्रा चलै छै
रथ यात्रा अभी चलै नहि छै अभी रथ यात्रा शुरू हुअवला छै पन्द्रह तारीख से
हँ
तब ओकरा बारे मे आरो कथी जनै छी
अभी तत्काले एगो न्यूज एले रहै बहुत ज्यादा फेमस
हँ
जी एगो आदमी रहे ओ अपन बच्चा के ल क ज बीमार रहै ओकर बच्चा हॉस्पिटल मे लऽ के गेले रहै
हँ
ओकरा डॉक्टर सब जवाब दऽदेलकै जे अभी ठीक नै भ पतै
हँ
तब ओ अपन बच्चा के लएके गेले रहे जगन्नाथ मंदिर
हँ
ओतऽ लऽ जाकऽ आ भगवान के प्रांगण मे मंदिर के प्रांगन मे सुता देलकै आ भगवान के कहलकै जे एकरा ठीक कदेब लेल आ उहे छन उएह समय ओकर आरती के जस्ट ठीक कनि देर बाद
हँ
ओ बच्चा के आँख खुल गेलै ओ ठीक भ गेलै ओहिके बाद ओकरा कही हॉस्पिटल ई सब ल जाय के जरुरी न पड़ले ई सब बात सुनली है
हँ सुनलियै य
जगन्नाथ जी के महिमा बहुत अपार छै
हँ
हमरो कहियो मौका मिलतै तऽ हमहुँ जेबै घूमऽ ले
हँ
ह अते ई बात नोटिस केली रहय कि ने
कोन बात
अथि जे ओर सब मंदिर के चाहे ओ घर के घर पर जे आदमी सब झंडा लगेने रहै छै ओकर दिशा होइ छै हवा के दिशामे
लेकिन ओकर ओकर दिशा होइ छै उल्टा जगन्नाथ मंदिर मे जे झंडा होइ छै
मन्दिर के शीर्ष पर जे झण्डा लागल छै ओकर दिशा हमेशा हवा के विपरीत दिशा मे उ झंडा लहराय छै ई बात गौर केेली रहे
हँ
ओ आ मंन्दिर के अन्दर गेली रहे त अथी के आवाज अबैत रह समुद्र के आवाज
समुद्र के लहर के आवाज नहि अबै छै मंदिर के अन्दर
ई किया नहि होबै छै एकरो पीछे तऽ कुछो कारण हेतै ने
एकर पीछे कारण कथी छै से हम नहि जानै छियै
एकर पीछे के कारण हमरा पता छै
कथी छै
एकर पीछे के कारण छै जे जब समुद्र के लहर एते तेज होइ छै जब भगवान के आर होइ छै ने शाम के टाइम मे या फिर सुबह के टाइम मे कभी भी भगवान के पूजा होइ छै त समुद्र के लहर के आवाज से भगवान के आरती मे बिक उत्पन्न होइ छै ओहिके चलते भगवान आदेश देने छथिन समुद्र के कि तू बाहर जते गरज सकैत छौ ओते गरज जाय लेकिन हमर मंदिर के अन्दर मे तोहर आवाज नहि आबक के चाही इस हमर आरती मे विघ्न उत्पन्न होइ छै ओहि चलते समुद्र के अ आवाज अबे छै मंदिर के बाहर तक के लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र के आ